जहाँ डर के मार हालते खराब है। हँ-हँ किया नहि अहां जाका डरपोख बज लेबो ने अहाँके हालत खराब भ जाइ छै, एना तऽ पता छै मैथिलीमे केना होइत छै नहि होइत छै, मैथिल समाजतए पर से मैथिल ब्राह्मण हम नहि कि चलू फिर पता चल कि हम कोनो नचेस प्यार कर लेलियै कान कान खबर पे कतथ हम तो घर नीचा भेलै ने हम तऽ घर सुना ठाकुर आ राजपूत पता चलत राजपूत लड़े केे छियै सम ज अहाँके सब लड़कीके माता-पिता के ने आओर से तऽस केना केना आरो अपन एकरा सबके प्रयास करतै दू तीन भाय छै एना छै केना छै लेकिन एतबे कहब शादी करब त हम अपने करबऽ नहि करब आ ओहो हमरा वादा देने छै ोी कर
कहले तऽ कहियो तू तोरा कहि देेलकौ तोरासँ शादी करतौ आब करतौ कि नहि करतौ वस अहीं जानब ने कि चूल चढ़ल छनि। जे राजपूत लड़की पटा लेलीय आर ओहोसँ बड़का बाद अहाँ ई काम। कड़बे किया केलियै। अहाँ किए कोनो लड़कीके चक्करमे पड़ल छेलियै बताउ हमरा। कोनो लड़कीसँ अहाँके प्रेम केना हैत जब तक अहाँ ओकरा टोकबै नहि। किछु करबै नहि तऽ अहाँ प्रेम नहि हैत अहीँ बताउ की केने छलियै। अहाँके माता पिता पढ़य लेल कोचिंग भेजने छले न अहाँ ओ कोनो लड़कीसँ प्रेम करि लेलियै। आ प्रेमो एहन जहाँ तु दुनू काँटे मरय लेल तैयार भऽ जाइ छीयै दुनू। तेहने एकदम प्रेम हैत पता ने अहाँ सब केहन केहन छीयै बताबै। अहाँके निब्बा निब्बी कहै छै न। बच्चासभ तेहनेवला प्रेम हे घर घर खेलाइ छै जेनाहिते तेनाहितेवला। हमरा तऽ डर होइया आहाँसब कुछ कैर ने ली। अहाँके मारे तऽ हमरा कुछ सोचय परै हे कि कुछ अहाँ करि ने ली। एते दुःख होयत रहैये। ठीक छै हम अहाँसँ रखै छी कनि देर मे बात करै छी प्रणाम।
हँ ठीक छै।